हलो आवाज़ नथी अचे।
हलो, हलो
हा, गोपी जी आवाज़ अचे ती?
हा, हा आवाज़ अचेती जय झूलेलाल!
आवाज़ मुखे तव्हांजी चेथी दीदी, मूंखे अचे थी तव्हां जी आवाज़।
हलो, आवाज़
हा, हा, हा, मूंखे अचे थी दीदी तव्हांजी त सइ बस, ठीक आ, हे तव्हां ॿुधायो? बस ठीक आ हे तव्हां ॿुधायो? हा, हा, हा, बस सुठो आहे मानी वानी थी वे- मां लखनऊ मां थी ॻाल्हायां। मां लखनऊ मां थी ॻाल्हायां।
अच्छा, लखनऊ मां ती ॻाल्हायो अच्छा, लखनऊ त ॾाढी सुठी श शहर आहे लखनऊ त ॾाढो
हा हे त हा, हा, हा, तव्हां तव्हां किथां था ॻाल्हायो?
मां, आगरा मां पई ॻाल्हायां।
त आगरा कोई घट थोरी नाहे।
न पर लखनऊ वधीक सुठो आहे। राजधानी आहे हू त हा। लखनऊ में जॻहि हूंदी सुठियूं सुठियूं घुमण जी?
घुमण जूं जॻहि त हूंदियू आहिनि पर माण्हू पंहिंजे। ड्यूटियुनि खां त निकिरे तॾहिं त घुमी सघंदो।
छो तव्हां जओ जॉब कंदा आहियो छा?
हा, हा। भईया असां नौकिरी वारा माण्हू आहियूं।
अच्छा। नौकिरी कंदा आहियो। सही आहे ही बि ज़रूरी आहे। त ही बि सही आ न पाण असां। घर वेठा आहियूं ग नौकिरी वारनि जु वधीक वैल्यू हूंदी आहे घर में।
ह, ह
घर वारनि, घर जे कम जी कोई वैल्यू थोरी थींदी आहे।
ॾिसो भई असां त जेको आ न, धिके धर्म वारो असांजो हाल। थी वेंदो आहे। हा न की नौकिरी त करणी आहे। बाक़ी पंहिंजे। नौकिरी हाणे, छॾे नथा सघूं न एतिरा, साल जॾहिं कई आहे। ॾुखियनि ॾींहंनि में कई त हाणे त सुख सुख वारा ॾींहं आहिनि। त बसि उहो ई आहे। एतिरे साल कई आ नौकिरी। त हाणे त इहो ई, आहे की न, न। हिन जे बिना नथो रहिजे।
त ताम कंद
असां कंप्यूटर कंप्यूटर जो कमु कंदा आहियूं।
सही ए। सही आहे अॼुकल्ह तव्ह ज़रूरी आहे। ॿई घणा कमाई तॾहिं गाॾी हलंदी आहे।
हा, हा, हा, हा, हा। ऐं उहो ई आ न ॾिसो। ईअं कोन्हे की घर जो कम घर जो सॼो कमु पंहिंजे लेख पाण कंदा आहियूं अहिड़ो कोई इहो कोन्हे की माई वाई रखियल आहे। सुबह खां रात ताईं मतिलब ठीकु आहे त अठे बजे। ताईं जेको आहे। नेरनि मंझंदि राति जी करे हुन खां पोइ निकिरंदा आहियूं।
अच्छा। त सभ सवेल उथंदा आ न तव्हां बि।
हा, हा, हा सवेर उथी जेको आहे।
रोटी पाणी करे, करे ॿार।
ह, ह, ह ह हा हा हा। सभु, सभु आहिनि भैया।
उहोई त ॿारनि खे मोकिले करे सभु ह ॾाढो सवेल उथिणो पवंदो हूंदो।
हा, हा। त हुननि जी बि टिफिन ठाहे हलया। पर उहो ई आहे न पैसो कमाइण लाइ बि हेॾो घणेई शयूं असांखे बि छॾिणी पवंदियूं आहिनि न।
हा। उहो त सेक्रीफाइस। करिणो पवंदो आ भई इंन ॻाल्हिुनि जो पैई पो कमाइण बि चेदा आहिनि आसान कोन्हे।
हा, हा, हा अहिड़ी ॿियो माण्हू ॾिसंद त अे चवंदासि की अरे ही त सुबुह जो थेलो खणी हलिया हा न पर थेलो खणी अॻरि। हलिया त, कीअं हलिया उहो त कं न ॾिठो कीअं सुबुह जो उथिया। कीअं सुबह जो।
हा, सही ॻाल्ह आ, हू त ख़ुद कमायो तॾहिं ख़बर पैजी वेंदी आहे।
पो, हा हा हा, ऐं रोज़ जो आ न, ईंएंं त आहे कोन हिक ॾींहं जो आहे।
हा
ऐं छ ॾींहं नौकरी कयो, सते ॾींहं जेको आहे घर वारन खे बि उमेदं हूंदी आ, भाई अॼ त ही घर में आ।
हा, आर्तवार जी छुटी हूंदी हूंदी न?
हा हा, आतवार ॾींह मोकल हूंदी आहे।
सई आ, हिक ॾींहं त आराम जो मिलणो खपजे न।
दीदी आराम किथे थींदो आहे, उन ॾींहं त हफ़्ते भर जो कम पूर हा हा, हुन ॾींहं त हफ़्ते भर जा कम थींदा आइन न। पो ठीक आहे, जी! हा हा हा हा, हफ़्ते भर जूं भाॼयूं आहिन, साफ़ सफ़ाई आहे जो कम आहे, सुबण जो आहे, हू सभ बि करणो पवंदो आहे।
हा, कपड़ा वपड़ा एन, धोअण करण सभ ज़रूर हू बि आहे न भई।
हां हां हां हां हां हां, घट में घट ही थींदो आ की दौड़ हा, लखनऊ में इमाम बाड़ा आहे।
अच्छा
भूल भुलैया आहे, हा न, त भूल भुलैया मां त, एतरा साल थी व्या एन, त मां त हिक ई दफ़ो वई आयां।
अच्छा
असां वट, मुंजो निणान ईंदा आहिन। पेके वारा ईंदा एन, साहुरे वारा ईंदा एन, त हू जॾहिं घुमण वेंदा एन, त पुछंदा आइन, भई मामी हलणो आहे? मां चवंदी भई असां नौकरी करे वठूं।
हा, सई ॻाल्ह आहे, की किथे घुमूं, न।
हा, हूं हूं कॾी कॾी त बिल्कुल लॻंदो आहे। हूं हूं
ॿ ट्रे दफ़ा आईंयां, घुमयो बि आहे, लखनऊ त ख़ैर।
अच्छा
हअं त, हुते जलमहल बि आहे न को? हिकड़ो जलमहल आहेा तां ॿुधो कोन हूंदो, या त? हा, घुमीं आयां मां बि ईअं त थोड़ो घणो आ, लख नए, घुमी आयां, खेर ॾिसण लाइक शयूं एन, हुते बि।
अच्छा ॾिसो हाणे लखनऊ वारन खे ख़बर कोन्हें की जलमहल आहे, पर आगरा वारन खे ख़बर आहे।
वई त। तहां आयायो, कॾहिं आगरा आयायो?
आगरा मां, ॿ ट्रे दफ़ा आई आयां। हा न, घणो करे बाइ रोड किथे घुमण वेंदायूं, त वाया आगरा, रहंदो केर कोनें के जॾी घुमण निकरंदायूं, त आगरा स् एक्सप्रेस वे मां थींदा वेंदायूं, त ठीक आ, हुतां ताजमहल ॾिसे
अच्छा, तालमहल ताजमहल कॾी ॾि ॾिठो तव? आयाय ताजमहल ॾिसण न मत्
हा हा हा हा हा हा हा हा, थी चुका, थी चुका, थी चुका।
त कीअं लॻेव तव्हांखे ताजमहल?
सुठो आहे डेफिनेटली सुठो आहे। पर ॾुखियाई ख़बर थई छा हुई की जॾहिं असां आया हुआसीं त तॾहिं उस हुई।
हा त पेर त सड़ी वया हुन
अरे हा छोला सॼो खुलयल आहे। सजो खुलयल आहे हा हा हा हा हा पो ॿिह दफ़े हिन करे न गाइड न कयोसीं असां त इंटरनेट ते ॾिसी-ॾिसी जेको आहे सम्झंदा हुआसीं ऐं बाक़ी त असां गाइड न कयो हुसीं।
न हूअ गाइड करण मां न त वधीक सुठ सुठो लॻंदो आ, ॾिसण में छोकी गाइड सभ पंहिंजी पुराणी कहाणियूं ॿुधाईंदो रहंदो आहे, की हिते हीअं थींदो हुते हूअं थींदो त ॿुधण में ई मज़ो ईंदो आहे घुमण में ई मज़ो ईंदो आहे पर इहे गर्मी में मज़ो कोन ईंदो आ। सियारे में जीअं वञो ता इक त बंद बि जल्दी थी वेंदो आहे पंज छह लॻे
अच्छा सियारन में बि जल्दी हूअ ऊन्हारे में केॾीम?
जल्दी बंद ॿीनिन में जल्दी टाइम ई फिक्स आ हुनन जो। पंज छह लॻे बंद थी वेंदो आहे, असा गर्मी में वञणो हुजे त माण्हू सवेल वञे पंजे छह लगे सते लगे वञे उहो त सही आहे वधीक धड़त थी वेंदो त डिक्कत थी वेंदी आहे।
हम ह हम ह ह हा हा हा। हम ह ह ह हर उहो ई आहे न।
हू बि ॾिठो तव?
हुते लाल किलो आ, न मुखे त न ख़बर आ।
न न आगरा में त लाल किलो बि आहे सिकंदरा आहे ॾाढो मस्त ठहियल आहे उहो बि।
अच्छा
सिकंदरा में पार्क वार्क ठयल आहिन मस्त ॾाढा वॾा-वॾा ड बाग ठहिल आहिन, हिन में गुरु ताल ॾाढो वॾो गुरुताल आहे गुरुद्वारो। चोवीह कलाक लंगर हलंदो आहे हुते।
अच्छा हि त हाणे तव्हां सुठी छहे ॿुधायो
हा कॾहिं तव्हां हिन पासे निकिरंदव?
हा हा हा हा बिलकुल बिलकुल छोला अञा ताई त अरे ही त सुठो बहानो थींदो घट में घट। हिन बहाने असां किथां किथां जा माण्हू मिलूं पिया त।
हा वई त सही ॻाल्ह आ भई हा हिन माना साहेड़ियूं त ठई व ठई वेंदियूं हिन न।
हा
हा उअ त पंहिंजी लाइफ में ॾिसो हर कोई मस्त हूंदो आहे। न ॿिए शइ ॿिए शइ जो कम टाइम ई कोन मिलंदो आहे की ॿिए बारे में
हम हम
ऐं ही ॻाल्हाइण सा हिक ॿिए सां थोरो मन बि हल्को थी वेंदो आहे।
हा हा हा हा बिलकुल न ख़बर किथां जा माण्हू किथे बि था मिलन ई ॾिसो, हा हा हा। हा हा, हींअर मुंहिंजो कैहिंसा हुते, हाणे आगरा में बि त दीदी, मींहुं न पवंदो हूंदो न।
न न, गर्मी त ॾाढी आहे, ॾाढी हदि, अॼु मौसम सुठो थियो आहे। हिकु त लाईट बी, आहे त प्राइवेट लाईट।
हम्म।
ॾाढी ती वञे, ॾाढी ती वञे। कल्ह बि वई हली, राति जो हिकु लॻे, हा।
अरे राम।
इनवर्टर बि केतिरी देरि हलंदो, ॿ टे कला
हम्म। अच्छा, गर्मी जे, ख़ैर एतिरो ही आहे, हा। अॼु हवा त लॻे पईए ती।
हा हा, अॼु त मौसम सुठो सुठो आहे, हिते भी। शायदि मींह पइदो अॼु, उते मींहं मींहं।
हाणे पइजी वञे। हिन लखनऊ में कोन पियो आ दीदी मींहु, त बसि अॼु मुंहिंजा बि आस असां वटि आयल हा महिमान, त मां भी कपिड़ा घणे ई धोता। बिल्कुलु, असांजे घर में हुई शादी। अॼु मां थोरो घर में आई होसि। पोइ हाणे बसि ऑफ़िस लाइ निकिरी चुकी आहियां।
अच्छा।
मुंहिंजे निणान जी धीउ जी शादी हुई। त, असां बसि हुनमें लॻलि हासे, अचु वञु घणो करे छल लोकली ई हुई, त महिमान असां वटि बि सभु, निणानरु, ऐं सभु रहियल हा, पल परिवार वॾो आहे, हं। हाणे सुख सां न्याणी जी शादी थी वई, त हाणे ॿ चारि ॼणा विया आहिनि, हाणे ॿ टे ॼणा अॼु वेंदा। ठीकु आहे। सभु पंहिंजे पंहिंजे शिड्यूल जे हिसाब सां हलंदा, हं।
हा ही बि रिश्तो आहे।
ज़रूरी आ हा हा हा हा हा ऐं सब। हूं हूं हूं ऐं सभिनीनि जा ॿार आहिनि, अॼु हुननि जा ॿार आहिनि सुभाणे असांजा हूंदा, हा हा। हा हा हा हा हा। हे त, हिन करे एको करे हलजे, मुखे त ईऐं लॻंदो आहे।
हा एको करे हलजे, त सई ॻाल्ह
ज़रूरु, हा हा, न। हा हा हा त बस हाणे कोकियूं वेठी मां पचायां। बसि, हा। बसरु, विजी न मां त लूणु कारे मिर्ची कई आ, पर मुखे लॻे तो अटो थोरो नरम थी वियो आहे।
हा, त थोरो अटो विझी लायो न तां।
मथां विलाए मिक्स करे छॾियां त हुन सां सख़्तु थी वेंदो न दीदी?
हा उ टाइट थी वेदों अटो
अच्छा
मूंखे त ख़ैर बस्तर जी वणी न मिले मुंहिंजे घर हा असांजे घर में त बसर बि वधीक खाईंदा आहिन ॿारनि जा टि पिन बि ॾींदी आहियां, बसर जी खाईंदा आहिन त बसर जी वधीक ठाहींदा आहियूं असां हा कारे मिर्च वारी घट वणंदी आए
अच्छा अउ हिनन बसर जी न वणंदी आहे त मां चवंदी आयां भई जीअं जंहिंखे वणे
हा सही ॻाल आए सभिन जी पंहिंजी पंहिंजी पसंद आए छा था करे सघूं
हुं हुं दीदी, हा दीदी चयल सुठो लॻो बस हाणे मां कोकीअ जे अटे में थोरो मथां अटो विझी ॻोहे थी वठां हुनखे
सही थी वेंदव
अच्छा ठीक आहे। सुठो लॻो तां सां ॻालाए हा न। मिलूं था दीदी वरी पो।
सुठो लॻियो
हा